हँ हेलो हेलौ हेलौ देखियौ न अबाजे कट जाय ओते आबू ने
हँ आ गेलियै बाजू ने
हँ अबाजो अहाँ के नै आबै हेलो
हँ
हँ कहूं
अहाँ कहू अहाँके की हाल चाल
ठीक यए अपन बताउ सभकुशल यए
हँ हमरो सब खुश
अहाँ कुशल हेरो
हँ बाजू ने
ठीक छै तऽ देखियौ न आमक महीना छै आम आठी खेलुं
हँ खुब्बे पेड़ मे से इस बार खेलियै हे तोड़ तोड़ के केते सारा तऽ बच्चा उच्चा सब पेड़ मे से तोड़ ताड़ के ले जाइ छै केकरा केकरा रोकबै
हँ दए दियौ खाए दियौ खाइके चीज छै आम आठी खाइएके चीज खा दियौ कथी लए रो कै छै खे दियौ तऽ जतेक फ खाइ छै ने ओतेक फड़ै छै बुझलियै
ओ अच्छा तऽ एकरा मतलब की सभ बच्चे बच्चे खा जेतै तऽ हमर पोता पोती सब की खेतै
ठीक छै ओहमे माँहि मिलि जुलि कऽ सभ खेतै कनि मनि तऽ गाछी वृक्षीमे तोड़ि कऽ जकरा नहि रहै छै से तऽ खेबे करै छै ने सभके थोड़केे गाछी बिरछी छै आ जकरा नहि छै ओ कतय जेतै
ह
खा दियौ ओइसब लए नहि रोकियौ द तोड़वा कऽ घरमे लऽ आयब नहि तोड़वा कऽ लेबै तऽ ओहिना लऽ जायत गाछी छूटा
अला बेटा के लड़का देख खेलै लड़की
नहि एखन कहाँ लड़की देखौलियै ह की करियै बाजल तऽ छियै एक दू आदमी लगमे आब को कोनोन् नीक भे तै तखने ने की करबै हमरा त अपने मोन रहैया टेंशनमे
अच्छा
नीक लड़की भेटतै बात विचार करितियै दू चौराह पर मे दिमाग लगल छै की करतै नहि करतै बेटा कहै छै करही लए कऽ नहि बीचमे कहलकै कि लड़की देखू आब फेरो एखन मोन मिजाद बदलल छै की करी
तऽ अहाँ सब अपन बेटा के बात प काहे रहै छियै अहाँ सब लड़की तो पहिले देखियौ
आब लड़की कहने छियै ककरो ककरो आब केओ देखेतै तब ने आइ काल्हिके युगमे ने लड़की मिलल नीक बड्ड मुश्किल काम भऽ गेलै बहुत मुश्किल बात भऽ गेलै हं अपन बेटी पर तऽ गारंटी छै दोसर के बेटी पर गारंटी नहि छै ने हम ओते बड़के घर के बेटी आनब जे छोटा उखाड़ के मारत आ नहि ओते गरीबे फकीर आनब बीच मे बीच के लो छी एगो बीचमे नीक लड़की अबय जे हमरा बेटाकेँ एतेकगो बना सोना कऽ दि देखय घर परिवारके एक लौता छै एगो चारि गो तऽ छै नहि जे ओ नहि ओ करतै
हँ
आ रहलै बहिन के बात तऽ बहिन के लगमे रहतै दूगोके शादी ब्याह भऽ गेलै चलि गेलै हँ दू सालके बाद एगो लड़कीके आरो ग्रेजुएशन कम्प्लीट हेतनि हुनको लड़का तड़का दे कऽ शादी कऽ देतनि बचला एगो एगोमे अभी पाँच साल टाेम रहतै तब तकले अपन जे जेना हेतै से करता नीक बुद्धि विचारि कऽ रहथिन तऽ एगो छोट लड़की रहतै चारि गो करैवला रहतै चारि दिससँ करतै आ नहि करतै तऽ जानथिन भगवान जे जनम देलखिन से करथिन हम कथी ककरा कहब
हँ यहो बात न
अच्छा आइ कालि जुग जबना छै से कयलो धायल लोक के पानि मे चलि जाइ छै दिन छलै हन जे सभके सोनाँ चाँदीसँ कपड़ासँ लत्तासँ कऽ देलियै हितके एनाताके सभके कऽ देलियै एखन केकर देखन नहि छै अपनासँ बढ़िआँ अनका के लगाबू बकी अपनाके नहि लगाबू एखन तुरत दऽ साड़ी साया बलाउज अट के पट लऽ के चलिे देब कि नहि
हँ तब की
इएह होइ छै कि दोसरकेँ लगाउ अपनाके नहि लगाउ जेकि हम ओहि मोनसँ साड़ी नहि देलियै ओतेक बढ़िआँ साड़ी हम नहि देलियै
अहाँ जैसन साड़ी देलियै ओहो अइसन साड़ी देलै तऽ बात बराबर आर की
हँ हँ
अहाँ तऽ चूड़ियो लहठी बहुत सुन्दर खरीद के देलियै रहे ने लेकिन
ओ ठीके देलखिन हमहुँ कोनो कीन कऽ नहि देने छल हमँ कनी कनी देने छल ओहो ठीके दिलके जे अ एनाहिते होइ छै हमहुँ कोनो कीन कऽ फैसनेबल नहि देलियै हमरो इह बात के रहे जे लगबै छी देत कि नहि देत
हँ इहो बात रहै
ह लेकिन धऽ गेलै ओहन लोग नहि छै हँ लगा कऽ राखयवला नहि छै
अहूँके बेटी जब जायवला रहेते ने तऽ अहूँ एक डब्बा मिठाई भेजवा दियै कहियो
हँ
हू
तऽ हमरा कहाँ मिठाइ भेजबे नहि
नहि भेज रहै ते की भ गेल हमलोग भेजवा देेंगे
हँ अच्छा जाए दियौ ने हुनका बचिया कऽ आबय दियौ ने नहि हेतै तऽ बढ़िआँ चूड़ी लहठी कीनि कऽ दऽ देबै
नहि आब एतेक की करयके छै आब भऽ गेलै ई कटि देलियै
हू जेए दीयौ आशीर्वाद ही ह काफी
ह तकी
हँ एक बेर क देलियै
ऐसे भी वैसे भी ओकर बच्चीया आयले तऽ हमलोग खाना पीना लड़का के सबके लिए रहै ने
उसभ नहि बात पता छै कर आ लड़का के कहाँ किछो लड़का लड़का मिठाइ तिठाइ मङ्गेलियै लड़का खयबे नहि कयेलकै बेटीकेँ बीच बीचमे लड़कीकेँ हम कभी काल अपना खाना इतना खुआ देलियै दोस्ती माथ न नातयके अपना अथिसँ मीट मछली नहि खाइ छलै तैँ कहिओ कऽ बजा बजा कऽ अपन कहलियै जे खा लेतै
हू
हँ कहर
आओर अहाँके भाय से अहाँके बात हो छै
कथि के
अहाँके भायसँ अहाँके बात भेल छै
हम अपना भाय अरसँ बात नहि करै छिय हमरा कहियनि भाय माय बाप मरि गेल भाय कतयसँ हमरा अपनासभ छी ताहि दिनमे सभकेँ उठा उठा कऽ देलियै तऽ ई भाय छै फल्लाँ छै चिल्लाँ छै आब एखन हमरा चारि गो खुद लड़की छै ओकरा करयके पड़तै तऽ हमरा के करतै ककड़ो के ओ दूनिया मे नहि होय छै
कुछ दिन पहिले अहाँके बहिनया वीडियो कॉल करैत रहे उठेबे नहि केलियै हमसब
ह सब ले वीडियो कॉल करै छै हुंडी छै जे भीडियो कॉल करै छै पैत लागै
ह बेटा के जॉब उब लगाय ले
हँ
अभी बेटा अभी बेटा यहीं पे आयल छै ने बेटा बोरा उठाबे के काम करै छै
हँ हँ ककरो नहि दुनिआँकेँ करतै बांकी अपनाके नहि करतै अ त कहि दै छै दुनिया के कह दिय बांकि अपन के नहि करिय कहै छै दुनिया जे छै ने दुनि दुनिया अच्छा सोचतै लेकिन अपन नहि सोचै छै हमर खैर एहन सोच नहि य नहि हमरा बेटाके यऽ बेटा हमर लाखो मे एक यऽ ओ जनबे नहि किछो करै छै कहै छै जाए दही माँ कऽ दही ककरो की हेतै माँ दय दही ओ तऽ हमरासँ पुछबो नहि करै छै जे ओकरा लगमे जाइ छै तकरा नौकरी चाकरी धरा दै छै खाना पीना सभक व्यवस्था कऽ दै छै महिना लगतै तऽ पा देतै अ ी शहर में राशन दियाना रूम दियाना बर्तन बासन दियाना सब चीज क दे छै लेकिन हम कथी लए कहबे अपना लोक के रखते कमेबो खटेबो करते हमरे काल्खुन जाके एगो हमरे बेटा के एगो अफवाह जोड़ के एते हम च उके कहबै ओना जेहन नहि अकर मज्री हम नहि कहबै ककरो आयले छलै एगो ओतहु आयल छलै एगो बहिन बेटे क नौकरी भेलथि छुतीके साड़ी हमर बेटी पहिरतै एक जोर एक जोड़ साड़ी साया ब्लाउज लऽ कऽ आयल छलै चूड़ी लहठी बिदीं आ अथी की कहै छै मेहंदी सभचीज लऽ कऽ
हँ
तऽ हमर बेटीके केहन अथी करतै हमर बेटी सूती पहिरैए सूती पहिरत लेकिन हम कथी लए जे देलकै तै नहि देलकैत बियाह रहै तऽ ताहिमे नहि जे नहिओ बजेलियै तऽ चलि अबतै आ एखन नहि अलियै हम कथी लए कहबै आ हमरा आ ककरो स रखाइए क नहिै
तो कि गिर तो की गिरके खुददे एलके
हँ हँ हम नहि जै जा
हमलोग हँ हमलोग तऽ एको बार कॉलो से पूछना जरूरी नहि समझलियऐ
हम तऽ सभके कऽ देलियै कऽ कऽ आब मोन नहि करैएा
ह
हँ हेलो
हँ हँ बाजू ने आवाज आ छै
हँ हमरा को मोन नहि करैएा ककरो करयके